हेलो। हेलो ठीक छी अहाँ ठीक छी?
हँ हम ठीक छी की सब भऽ रहल छै?
एखन तऽ किछु नहि होइया खेनाइ एखने जलखइ बनेलहुं हें। आ बौआ के जलखे देबे खााय ले ओहिके बादे कोनो काज करबै।
बौआ ठीक अइ?
अहाँ? हँ बौआ तऽ ठीक अछि आऔर सब तऽ ठीक के अहाँ अहाँ केना छी?
हम ठीक छी।
घरमे सभ लोकनि ठीक छथि?
हँ।
आ पढ़ पढ़ै लिखैत छियै कि नहि?
हँ पढ़ै छी।
कोन क्लास मे छी बौआ अहाँ?
पाँचमा मे।
अच्छा पचमामे पढ़ै छी? आ आब घरमे सब ठीक छैथ?
हँ घरमे सब ठीक छै।
अच्छा आओर कहू अहाँ इसकुल तिस्कुल जाइत छी कि नहि इसकुलमे मोन लगैया कि नहि से सब कनी कहब न?
स्कूल जाय छी स्सकूल के टाइम अछि। नओ बजे साढ़े नओ बजे तक हम तऽ जाइ छिय साढ़े नओ बजे स्कूल में मून लागे ये आओर मिथिलामे भोज भात भऽ रहल छै कि नहि?
मिथिलामे की कहू भोज भात खा कऽ तऽ हम एकदम मोटा गेलहु हें अहाँके परसुओ रहए आ फेर काल्हिो ऐ परसूवो ऐ। बड नोत ऐ बहुते चीज खा रहल छी अन्धुन काइल तऽ अहाँके तऽ बाबा मरि गेल रहथिन तऽ हुनके छिये ओमे भात दालि तरकारी जकरा अपना सब डालना कहै छियै भाँटा अदौड़री कदीमाके अथी भुजिया सजमनि के भुजिया पापड़ अल्लू के तरुआ केरा के तरुआ ओ बाद खमहौरक तरुआ ओके बाद रहत सकरौरी दही चिनी कालके इहा स्थिति आय अहाँके आ अहाँके चूड़ा दही के नो तऽ जाइ छै चूरा दही अचार आ डालना खायब
परसू तऽ पूरी पूरी सब्जीके नोत हैत?
हँ परसू अइ अहाँके दुआसा ने तऽ परसू अइ अहाँके पूरी सब्जीक के नोत। परसू हम खायब अहाँके उमहर होइए कि नहि नोत तिहार?
हँ होइ छै कहियौ कहियौ।
अच्छा कहियो कहियो होइय?
हँ मिथिला हाट जाइ छियै कि नहि?
मिथिला हाट तऽ हम जखने हम फ्री भऽ जाइत छी तऽ मिथिला हाट हम चलि जाइ छी दू बेर तऽ एखन तक चलि गेलहुँ हेँ मेन बात छै एतयसँ कनि दूर छै आ घरमे कनी फुर्सत कम भेटैए ताहि दुआरे कनि दिक्कत भऽ जाइ छै।
ओ।
हँ गेल छी ओतुका जे अहाँ के पोखरि अय पोखर के ऊपर जे अथी सब देल छै छै पत्थर सब बड़ नीक लगैत रहै छै देखय मे अहाँ अथी बोटिंग केने रहियै कि?
आओर खुशी दीदी ठीक छथि?
हँ खुशी दीदी ठीक छथि कहलहुँ अहाँ मिथिला पेन्टिंग सिखैत छी? आब तऽ स्कुल मे सिलाई मशीन सिखायल जाइ छै। मिथिला पेंटिंग सिखायल जाइ छै कंप्यूटर सिखायल जाइ छै। आब बिहार सरकार द्वारा आब एकटा लाइव क्लासो स्टार्ट कैल गेलइ यै जाहिमे अहाँके मतलब स्कूलमे जे सबसे पूरा इण्डियामे स्पेशली बिहारमे जे सभसँ निक मास्टर होयत तकरासँ पढ़ायल जेतै तऽ। स्कुलमे कि केना व्यवस्था सिखायल तिखायल जाइएा कि नहि से सब?
हँ ट्यूशन त्यूशन तऽ जाइ छियै स्कूलो मे स्कूलो मे ठीक पढ़ाई होइ छै।
हँ तऽ ओहिमे मशीन सिखायल जाइया मशीन ओइ के बाद ई की नाम कहे छै मिथिला पेंटिंग इहो सब चीज सिखवे ले देने छै।
उम्म नै सिखबै छी।
नहि सिखाबैया। की कहू एतुका मास्टर सब बड लापरवाह भए गेल छै।
हूं बौआ सुतल अय।
बौआ तऽ एखने सुति रहल आ बढ तंग करैय न। एखन तीने महिना के छै तऽ एखने अथी केलिया आ सुता देलिया। आब कनी देर बाद उठेबै तऽ नहेबै सुनेबै तऽ की कहू बड चंचल अय हमर बौआ।
हूं की करै छी।
हम तऽ एखन किछ नहि करै छी उएह बौआ सुतल अछि तऽ बौए लग छी देखरेख करै छियै। तऽ कखनहो उठि जेतै आ खइस पड़तै। ताहि दुआरे ओतऽ छियै एखने अहाँके कहू न चाइरो महीना नहि भेले हमर बौआ के आ एखने स पलटै छै उठै जै हाथ पकड़ि लेबै तऽ फटफटा खरा भऽ जायत। ठार भऽ जाइ छै। से बौआ
हँ नीलू दीदी मिथिला पेंटिग करै छथि?
हँ करै छथि कहलहुँ हे कि जे मिथिला पेंटिग तऽ अहाँसभके आखन किनको सिखबाक हुए। तऽ कहबनि नीलू दीदी हमर करै छथिन। आ संगे संगे अहाँके अथी की नाम कहै छै। पेंटिगो लए जेना कोबर बनेनाइ भेलै तेकर डोक टोक टा पाग एहि सब पर पेंटिग करबेबाक हेतै। तऽ कहतै तऽ ऑर्डर हमसभ लै छियै तऽ बना कऽ दऽ देतनि निक दाममे ओते मोल जोल
क एखन बनबै छथिन। तकिओ खोल पर बनबै छथिन।
हँ तकिया खोल ताहिके बाद भऽ गेल चदैर सब पर बिछौना पर जे ओछबै छियै से सब सबटा पर बनबै छथिन।
हँ तहन तऽ बौओ लऽ कपड़ा बनि सके ह मिथिला पेंटिग वाला।
हँ हँ बउवो ला मिथिला पेंटिग वाला कपड़ा बनि सकै छै। हम सभ आ ह ओ कहलहुँ हे कनी उम्हर केओ सिखय वला नय छै जे मिथिला पेंटिग सीख लेतैय।
नय पता से।
कनि पता कऽक कहबै अपन अथि के जते प्रचार प्रसार हेयत। जते सीख लेते तते ने नीक ई एकटा गुण छै जे पता है जखन हम क कक्षा अइट मे रहियै। तखने एकटा इंग्लिश मे कह अथी रहै कहानी दि फेमस पेंटिग ऑफ मिथिला पेंटिग एनाहिय कऽक छलैया।
हमरो सब के हिन्दी वला किताब मे अछि मिथिला चित्रकार मधुबनी।
दने ए मिथिला चित्रकार मधुबनी?
हँ।
को कतमा क्लास मे कुन क्लास मे?
पाँचमा मे
पचमा मे देने छै पंचमा मे हैत फेर अठमा मे जेबै न तऽ अठमो मे अहाँ अहाँके ईसभ चीज देखय के लेल भेटत।
अच्छा
हँ, आर कहु जलखै भेलैया की?
हँ भेलइ आब इसकुल के तैयारी करबै।
जलखै मे की सभ खेलहुं हें?
रोटी, सब्जी और दही। दही तऽ एत के फेमसे चीज छै।
अ की कहू अपन महींष लगैयै तऽ जैह दही भेल अपन से पो अपन अपन सभ के शुद्ध रहै छै न पूरा शुद्ध दही के शुद्ध दूध के बनल तऽ पूरा शुद्ध शुद्ध रहै छै।
लिट्टी चोखा
कथी?
लिट्टी चोखा खाइ छी?
लिट्टी चोखा त की कहू हम छलहुँ हेँ एखन औरंगाबाद गेल छलहुँ हेँ तऽ ओतहे साँझ मे देने रहै लिट्टी चोखा खायलै से एकदम मतलब मजा आबि गेलै लागै छै लिट्टी चोखा सब खेलाक बाद जे अपना सब एक टा बिहारी छी मत लब नीक लगैत रहै छै बड नीक टेस्ट रहै छै। आ तैपर सेकुआ लिट्टी जे भेट जै ओ जे सेक क बनै छै से तऽ और नीक लगैत रहै छै।
अहाँ के मम्मी पापा सब ठीक छथि?
की कहू पप्पे के अहाँ के मोन खराब भऽ गेल छनि बोखार लगै छनि, डाॅक् टर स देखेलखिन हेँ लेकिन नय ठीक भेलनि हैं उएह लऽ क चिन्तित छी
डॉक्टर की
डॉक्टर इंजेक्शन देलकनि हैं लेकिन नय ठीक होइ छनि। बड बोखार लगै छनि तय लऽ कऽ बड चिंता मे रहै छी एखन।
एखन ओ की करै छैथि?
एखन परले छथिन उठलो बैठलो नय ने होइ छनि बोखार मेन बात छै देह के तोड़ि दय छै ना बड कमजोर भए गेल खिन हैं, लगै छनि दबाइ खाइ छथिन ठीक भऽ जाइ छनि फेर सँ लागि जाइ छैइ। फेर दवाई खाइ छथिन ठीक भय जाय छनि फेर स लागि जाइ छैइ। से वला दिक्कत छै हमर मम्मी त एखन खेनाय बनबैयै। आ तेइ तेइ पर स दूटा गैयो छै ना तऽ गाय के देख रेख सेहो कर पड़े छै।
अहाँ नास्ता बना लेलियै?
जलखै तऽ हमर कखन ने बैन गेल हमर ब ओ जाइ छै इस्कुल नै खेलहुॅं हैं नहि आब जैब तहन जलखै करब।
ओ
हँ अहाँ कहू तहन
ठीक छी।
अच्छा आब ई जे अइ की नाम कहै छै ई जे पड़ोसन जे छेलै अहाँके तकर अथी भए गेलै?
के?
नौकरी भऽ गेलै कि पड़ोसमे जे छलै?
ना नै भेलैए एखन।
नौकरी नै भेल ये अच्छ! हाँ कहैत रहे कियो हल्ला सुनने रहियै जे नौकरी भऽ गेलै।
अहाँके पुलिस मे नौकरी भऽ गेल?
एखन कहाँ भेला पूरा एखन आधा अधी चलै य। पूरा ज्वाइनिंग जहिया हेत तहिया ने कोनो बात।
हु।
हँ।
ठीक छै।
हँ आओर सब तहन कहियौ नया हाल समाचार सब सभटा। अथी कहलहु कहलहु हैं अहाँके बुढ़बा बाबाक के बड़ की कहिया ऐ?
सत्ताइस तारीख।
इएह सतसऽ ई मतलब ई कैम बड़खी हेतेन?
ई तेसर।
अच्छा ई तेसरे बड़खी छियनि कथी लकऽ भोज भात हेत? पूरी सब तरकारी हेत तहन भोज।
हँ भऽ सकैया पूड़िय तरकारी माछो भऽ सकैया।
अच्छा सब साझिे करतैतऽ की सब अलग अलग करतै तऽ?
से तऽ नेय प